ओ, नमस्कार।
जी, अहाँ की करै छी।
अभी ननु कछु करै छै, अपने की करै छी।
जी हम ताबि घर गेली कॉलेज जाइ छी, तऽ उ जाइ छी।
अ, एग्जाम छै का।
हँ, आ सुनै छी कि आजु तऽ परीक्षा छै, अब नहि पता छै हमरा। जे देखै होइ छै।
अ हँ, देख लेइ छै।
जी, अहाँ अपने बताउ ने अहाँके तऽ अहाँके एग्जाम परीक्षा भऽ गेल छै।
हेलो।
हँ, अवाज न जाइ छै कि।
आै छै, भड़ा नीक अवाज आवि
आज ह्म जाइ छी।
ए्जाम नहि चलैई छै।
हँ, आज एग्जाम तऽ छै। अहाँके अहाँके कितना बजे जगै छी।
हम तऽ सवेरे जा गेले छी। अपने क बाजी जग ल छै। हेलो आवाज नहि अबै छै।
आउ तनी समस्य अ छै नेट। आब जाइ छै हेलो।
हँ बी छै। कुछो करइ छै क।
न न ओ तनी मोबाइलो अमे समस्य छै नह। ई कारण हो ग छै बोलाय। छी अहाँ कितना बजे जग जाइ छी। अहाँ कितना बजे जक जाइ छी।
चार बजे जग जाइ छै।
अहाँ तऽ बड़ा सवेरे जग जाइ छी आ ओऐसे सुते छी कितना बजे अहाँके।
। हँ दस बजे ले सुति जाइ छै अपने कए बजे सुते छै।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
दस बजे लै शो जाइ छै।
दस बज सुूझ जाइ छी। आओर बताउ ने अहाँके मतलब क। खानामे।
आँ।
आ। हम खाना मे ज्यादा कुछ नन बनाबै छी दाल भात। तरकारी ई सब बनाबै छी। अहाँ तऽ जानबे करै छी हमनीके खाना बनाबै के उतना नीक। थोड़े छै।
हँ ओ तऽ हले छै। न खाना बनाबै न अै छै का।
नहि हमरा ओते नीक ल। त बनाबैके खाना हमने कैसे बना लेबै छी। ये।
हँ ओ तऽ हम देखबे करै छीिय।
अहाँ से हम बोलै छी कि। आ अहाँ कोइ य खाना को बना ल छै।
हँ म खा ने बना ले छै खाना तऽ। काफी बनले छै। अपने की की बनाबे होइ छै।
हमरा तऽ होै छै भात बना होइ छै दाल बनाा होइ छै। सब्जी आबै छै इ सभ अबै छै बनाब। आओर कनि किछो नहि होइ छै। कुछो ओहमे एतना गड़ब गड़बड़ हो जाइ छै कि हम अहाँके की ब। तऽ ओहि दिन तऽ भात बनि गेल रहल छै। आ जैसे बनाबै छीयै तरकारी तऽ ओहिमे नमके ज्यादा पड़ गेल रहै छै अहाँ। अहाँके सभ खाना पीना भऽ गेल छै अभी अहाँके खाना पीना खा लेलेने छी।
ना आब के तऽ सुत के उठले छी तऽ अभी ननू खइले छी कुछो खबई बादमे खबई
ओहो अहाॅंके तऽ भूख लागले होइ छै काहेकि अहाँ तऽ चारे बजे जग गेल रहै छी।
हँ भूख तऽ अभी नहिए लागल छै। फेर भुख खाय छै नओ बजे ले खा ले छै अपने न खााय छी एह नौ बजलै
हँ हम तऽ खा लेबै छी तऽ हम खाय छी अखरोट खाय छी बादाम खाय छी दूगो काजू खाय छी। तऽ हमर तनि पेट भरल रहै छै।
हँ कुछो वहाँ बजै छै का आवाज अबै छै
टी भी के ननु जाइ छै आवाज अब
हँ टीबीये लखा नु अबाजो आबइ छै।
अब जाइ छै अवजवा?
हा अबै छै हल्का हल्का अबैत छै आब ना अबैत छै नीक अबैत छै आवाज अब। आपीके आओर बताउ की करै छी अपने?
आओर कुछो न करे छी ओ बैठले छी ओ हो गेल छै केवल मोबाइलवा ले के बाबूजी ओने जाय छै त हेने जाय छै हम ओकरे पीछे पीछे घुमै छी ओहेमे सिमवा छै नु
आअअ
आओर बताउन
आवाज सही से ना अबै छै कबो कबो रुक
आओर बताई ओ सब हो गेल छै पढ़ाई लिखाई बोलै छैें त पढ़ाइ लिखाई तब नीक ढंग से भऽ गेल छै
हँ पढ़ाई लिखाइ सब नीक ढंग से हो गेल छै, अपने के पढ़ाई लिखाई नीक ढंग से हो गेल छै?
जी हमरो पढ़ाइ लिखाइ एकदम नीक ढंगसे भऽ गेल छै। आ पढ़ अहाॅं पढ़ाइ लिखाइ करै छी कि न?
करै छी पढ़ाइ लिखाइ तऽ करबे करै छी अपने पढ़ाइ लिखाइ नहि करै छी।
जे करे छी नु हम पूछे छी कि हमराके बारहवीं के परीक्षा निकाले के छै तऽ कोन किताब
खरीद लेबेके चाही
किताब तऽ देलही छै या कितब तऽ देैवे के ऐले छै। हँ हं ओहे किताब हँ किताबो पढ़ लै छै बस
आजे से तनि पढ़ल स्टार्ट कर दै छी की। कियाकी आज एक तारीख छै, आजे से पढ़ाई लिखाई स्टार्ट कर दै छी सोचै छी
हँ स्टार्ट कर दै छै। आब कहाँ जादा टाइम बचल छै। एहि मे छठ दीपावली अबै छै। तऽ
सोचै छै कि जादा तऽ न लेकिन रोज दोय दोय घंटा पढ़ै छी। स्त हो जा कहै छै की?
हँ अपने के आवाज रुक रुक के अबै छै। कुछो अबै छअ का?
ओ नहि न कूछु न होल छै ओ खाली ओ तनिका समस्या छै। दस पाँच वाइफ होइय बोलै छी मतलब क आगे से पढ़ाइ स्टार्ट कर कर देबे छी रोज दिन दू दू घंटा से स्टार्ट करै छी की? कोन सब्जेक्ट पे जादा फोकस करे के छै हम? बता दू ने अहाँ?
की कहै छी?
हेल हम पूछै छी आज से पढ़ाया लिखाय स्टार्ट मतलब शुरू कर देबे छी? आजे से अहाँ बता दू बस अभी दूयए घंटा पढ़े छी काहे की एके बार त दस घंटा पढ़ा मुमकिन न छै तऽ कोन विषय से शुरू कर सकै छी। बताउ ने अहाँ उहे विषय से शुरुआत करती।
मैथ कर लै छी मैथ। काफी मन लगै छै।
मैथवे शुरू करू काहे कोन चैपटर से या हमरा बता सकैत छी? मतलब कोन विषय मतलब को मतलब बोलै छी। तऽ मैथवा मे कोनो ऐसन विषय छै? जैसे मतलब कि मैट्रिकवा मे रहै छै कि एकेगो चैप्टरवा से चालीस दू नम्बर के होइ छै। से बारहूं में रहै
होइ छै हां होइ छै।
त ओ तऽ बारहों में भी कोनो चैप्टर से आबै छै? त न नमबर त ओ तऽ हमूँ सोची। ओ हमरा तऽ सांखिकी आबै छै तऽ सांखिकी तऽ हल्के होकेै छै नू?
सामाकलन अबै छै अपने के?
न हम त दसवी मे जस तरह के होइ छै। सब सांख्यिकी उ त हम बना लेबै छी।
ना ओ गलत बोला गेल छै। ओ सांखिकी ना होइ छै। गलती से कहा गेल छै। एगो त्रिकोणमिति होइ छै। त्रिकोणमिति ति होइ छै। आ एगो सम कलन होइ छै। एहिमे से जादा करके अबै छै। एगो आओर चैप्टर होइ छै।
ओ त्रिकोणमिति मे तऽ हमरा तनि समस्या होइ छै। भऽ गेल छै। बांकी सब नीक छै।
ना त्रिकोणमिति बारहवे में बहुत पूछ पूछल जाइ छै। त्रिकोणमिति पूछल जाइ छै। आ अथी पूछल जाइ छै समाकलन पूछल जाइ छै।
ओ अहा अहा सुनै छियै हम एगो अहाँसे बात बताइ छी कि अगर अठारह अठारह दिन रोज दिन हमनी के पाँच पाँच घण्टा प ढल जाइ छै नु त हमनी के हो जाइ छै हमरो एकदम निकल जाइ छै आ अहों के कुछो खाना पीना या अहों
हँ पाँच घण्टा तऽ हँ पाँच घंटा करै छै तऽ होइये जाइ छै।
हँ तऽ सोचै छी की एक मतलब कि एक साथ ना पढे के छै मतलब कि जैसे एक एक टाइम सबेरे
पढ़ले एक ते लेबेके छै एक बेर दू बजे से छै एक मतलब टाइमिंग ना होइ।
हँ उदास ना होइ छै ह हँ समझय छी। अपनेके नेटवर्क प्रॉब्लम होइ छै।
हँ तऽनी बस एक बार अबरी हो जाइ छै ओकरा बाद जाइ छी दुनु गो ललेबै छै। चलू तऽ नीक छै तऽ अहाँसँ बात
हां नीक छै फेर याद करे छै अपने तऽ भूलिये जाय छै